हम
कीअं आयो तां?
हा हा, छा?
कीअं आयो तां?
मां सुठी आयां, तहां ॿुधायो तहां कीअं आयो?
बढ़िया बढ़िया
हां हां, ॿयो फ़िर तहांजा ॿार छा करदा एन?
मांजा ॿार कॉलेज पढ़दा एन न।
अच्छा अच्छा, कॉलेज में आन, मतलब तहांजा ॿार मत्लब वॾा आहिनव।
हा हा, वॾा एन, वॾा एन।
छा हाल आ, तां सब कींअं आयो?
हा हा, न न वॾा एन मांजा ॿार।
पर हुअं तहां हाउस वाइफ आयो, या तहां कोई कम करो?
न न मां हाउस, न न मां हाउस वाइफ आयां।
अच्छा अच्छा
हा, तहां हाउस वाइफ़ ई आयो?
हा मां बि हाउस वाइफ आ।
हा हा तव्हां कहिड़ी क्लास कॉलेज ताईं पढ़ियल हूंदा न
हा मुंहिंजो हेम कॉम कंप्लीट आहे।
अच्छा म कॉम कंपनी त मां बिम कॉम। पूरो फाइनल।
अच्छा अच्छा छा।
हा
हा हा न मुंहिंजो एम काम बि ख़तम ई थियो हुयो हुनजे पोइ आहे। हिकु साल मां घर में हुयमि उह पंहिंजो माहजो पार्ट टाइम जॉब हले पई हुन ई में बिज़ी हुयमि। फेर कोई हो होई हो न शादी वग़ैरह बि करण जो। हिकदमि सां थी वियो त मां करे वेठीमि भ ई
तव्हां घणे साल या आहियो। अच्छा छवीह साल हा न ठीक त थ छवीह साल में ॿियो छा।
हा ॿियो छा पढ़ाई थी वई हुई जॉब पंहिंजो। टाइम पास जे लाइ कयां ई पई पोह लॻियो। हा ठीक आहे सुठो र रिश्तो वग़ैरह आहे त करे वठो।
ऐं पंहिंजे सिंधियुनि में त गंदा आहियो एतिरो पढ़ाई जो उ ई न कंदा आहिन।
हा हे त आहे हे त आहे।
हा पंहिंजे सिंधी में त ओतिरो पढ़ाइण जो हो बि न कंदा आहिन जेतिरो पढ़ियोसे ट्वेल्थ ताईं। खोड़ पड़ियोसीं।
क्योकी न अॼुकल्ह जा छोकिरा जेका आहिन न उह छा करनि था न हुननि खे लॻे थो पंहिंजो घर जो बिज़नेस आहे ह न हिक एज थी वञे थी हुनजे पो खर क ॾिसणो आहे न सभिन खे ॾिसणो आहे। त माण्हू हुनसां बिज़ी थी वञे थो।
सही सही ऐं ॾिसो अॼकल्ह मेन छाहे छोकिरा पढ़न नथा। ऐं पढ़न थियूं बस छोकिरियूं त अॼुकल्ह छोकिरियुनि जी डिमांड छा थी वई आहे मूंखे सुंदर बि खपे पैसे वारो बि खपे हलो पैसो छॾो कम से कम एजुकेटेड त खपे।
हा हा
ऐं अॼुकल्ह जो चयंन था छोकिरियुनि खे पढ़ायो पंहिंजो सही आहे पंहिंजी भेर ते बीहारयो समय कोई न ॾिठल आ पर पो बि अॼुकल्ह नखरा केतरा वधी विया आहिन छोकिरियुनि जा।
हा आरी।
छोकिरियिन जा नकरा केतिरा वधी विया आहिन
हो त आहे हो त आहे ॾाढा म अ छोकिरियूं अब क थीी न
त अचेस
उहो त आहे हुन जो कुछ न करे सघे।
हा मेन छाहि छोकिरा पढ़ाई में ध्यान आ ऐं असां मारवाड़ी ऐं सिंधियुनि जा ॿार कीअं न की पापा खे बिज़नेस खे अॻिते वधाइणो आ। न भाई सदधी हाल पपा के रिस की खे अॻिते वधाइणो आहे बिज़नेस खे पोइ ऐं छोकिरियूं चयनि थियूं की न असांखे एजुकेटेड खपे त एजुकेटेड छोकिरा पढिनि ई न त कीअं एजुकेटेड।
हा छोकिरा अॼुकल्ह जा न पढ़िनि ता उ सोच ताकी बिज़नस तैयार आहे, भई अॻिते हली करे करणो त है ई आए। त पढ़ी लिखी करे छा करिणो आहे, बट माण्हू हीअ न समझंदा आहिनि की अगरि पढ़ाई कंदासीं त ॿियो असांखे नॉलेज मिल दीं आह न हुन सां असां ॿियो कुझू करे सघंदा अयूं। हा गॾ गॾ ब ट अब छा करे स
अंऊ अंऊ, पेरेंट्स ईीअं लॻंदो आह की ॿार बिगड़नि था, पर ॿार ॾिसो घर में बि वेठिल ॿार बिगड़े था फ़ोन में। इअं न सिर्फु बाहर वञणु सा आहे।
हो त आहे, मतिलबु हे त चहण बेकार आहे की न? घर में मतिलबु, बाहिर वंञनि था त बिगड़नि तारी घर में वेठी वेठे त सभिनि, जे वटि मोबाइल आए।
हा मोबाइल ते मतिलबु यूज़ करायण ते डिपेंड कंदो आ न तां छा था यूस करो भई, कोई उनखे पढ़ाई लाय यूस त करे, कोई बार हुनखे कुझु ॿियो कुझ इस्तेमाल तो करे त गलती तहांजे ॿारनि जी थव, ईअं थोङी की बाहर वेंदा अन त खराबु
अ, पहली ॻाल्हि माण्हू वॾे ॿारनि के चेन ता। अॼुकल्ह जा जेका ॿार थियनि था ठीकु आ, हुननि जे छा आए की बिना मोबाइल जे हुन हुनखे रोटी बि नथो वञे हुननि खे मोबाइल साम्हूं खपे त असां रोटी खा न न, खाईंदासीं।
सहई चओता।
हा मतिलबु मां ॾिसंदी अयमि। मतिलबु जेका बि अॼुकल्ह जा मां ॿार ॾिसां ती, जेतिरा बि ॿार आहिनि हिन टाइम जा, हे ना जनरेशन जा हु बिना उ मोबाइल जे त रोटी ई न खाईंदा।
हा,
हा, सिधी मां रोटी न खाईंदासीं हे।
हा, अंऊ पहिंरियू जा ॿार समझदार बि हुयो। ख़बरु थव! हाणे जा ॿार हिकु चओ। त हीअ अहिड़ो गुस्सो लॻेनि तव मरी वंञो।
हा आ आ आ आ हा हा पहली ॿार ॿुधा होया, असां बि होआसीं हा न अगरि हे मिल्यो त खाए वठियोसीं न मिल्यो त बि खाई वठंदा हुयासीं ह न। हिकु कलाकु न खाईंदा हुया ऐं ॿ कलाकु न खाईंदा हु त आख़िरि वञी करे खाई वठंदा हुआसीं। अॼुकल्ह जा ॿार छा आहिनि न हा न खाइणो आह, त न खाइणो आह असां पूरो ॾींहुं बुखा रहंदायूं बट न खाईंदासीं।
न त जोमेटो, स्विगी लॻिल पिया अनि न।
हा हो त आहे, होो त आहे ऑनलाइन त फूडिंग वारो अइ ॾाढो ई थी वयो आ।
हा न त पाण अॼुकल्ह गाॾी हलाइण अचेनि थी, डुकां पायनि था।
हा, हा, हा हा
हा पोॉकेट मनी घुरनि था त हुनमें जो पैसा अथनि उहे खाई था अचनि ॿारहिरो पोइ घर जी रोटी वडेंन नथी
हा और अगर पैसो न डेियो त ॿार हेॾेियोॾे गलत काम थ त हिन माण्हू त फसी वञे थो न की छा कयूं ॾेऊ तो बि फसूं था न डॾऊ
हा न पर ह ॻाल्हि अथव जेतिरो ॿारनि खे तव्हां फ्रीडम न ॾींदव न औ उतरो बार बिगड़दा तव्वाजां
हा मां ही नोटिस कयो जेका मा पीउ हूंदा आहिनि न की हा बिल्कुलु तोखे फोन न हलाइणो आहे तोखे हे न करणो आहे हेॾे न वञो हो ॿारु तव्हांखे वधीक बिगड़नि मिलंदो हा मतिलबु उह ई लिकी लिकी करे ॻाल्हाईंदी हा हा
मेन छा आहे घर में उननि खे इअ मिले नथ न ईअ माहौल की न छोकिरनि सां न हाणे ॾिसो केतिरा अहिड़ा स्कूल घटि बच्चा आहिनि जो सिर्फ़ु छोकिरी जा आहिनि असां असां पाण मतलबु छोकिरी जेहिं में पढूं लेकिन हाणे जा कोईट स्कूल हलनि था
हम्म हम्म
हाणे थोरी ताइई चई सघंदव हाणे तव ठीकु आहे स्कूल में वञो था ठीकु आ छोकिरी वारे मे तव्हां कोचिंग या ट्यूशन वेंदोव त उते थोरी चवंदो न मां छोकिरी आहियां त मूंखे अलॻि बैच में पढ़ायो त मां छोकरनि सां न पढ़तमि हलो हिकु कोचिंग सेंटर में इ सभ थो बहानो हलंदो सर क सभ सभु शइ हिकु ॿारनि खे पढ़ाइणी आहे त उहो छो अलॻि वठंदो
बसि उह ई ॻाल्हि आहे न ह उ
क जितरो उहो पोटेक्ट करदा आहिनि न ॿार ओतरो बिगडदा एन छोकी फ्रीडम काने न हेड़ा न वञणो आ ओडे न सिंधी में त ख़ासि कुझु ज़्यादा ई चवंदा आहिनि
हा हा क्यूंकी हूण आहे न भाई क्ययोकी अॼुकल्ह न जेकी माइटी वग़ैरह बि थींदी आहे न अज हो डायरेक्ट पंचायत में कॉन्टेक्ट करदा आहिनि की हा ह छोक रो कीअं या हे छोकरी कीअं आहे त पंचायत में माउ पीउ सो की नालो न ख़राब थिए ह न नालो ख़राब थी वेंंदो
सही आहे उन्हनि जी बि सोच सही आ लेकिन छा थींदो आ अॼुकल्ह जा ॿार न उहे न्यू जनरेशन जा आहिनि असांजी पुराणी सोच कोई न ऐं हाणे जी नुहं ॾिसो त कीअं आहिनि
हमम होह पुराने ज़माने में अलॻि हलंदो हुयो आहे पूरो अलॻि थी वियो आहे
हाणे न हाणे पहिरियों जी नुहं ॿुधिय हुयूं हाणे थोरी हाणे चवंदी तूं ऐ असां पंहिंजे पैके ता वञूं व तूं पंहिंजे साई न सहई यकीननि अॼुकल्ह जो जो समय थी वियो आहे
थींदो आहे अगरि निभाइणो आहे त ॿुधाए टाइम ॾियणो आहे त ॿुधाए माना माना पंहिंजो माइक्रोसो
हा न सही था अॼुकल्ह ईअं ई थियो आहे
न अॼकल्ह जा माण्हू खे कम्प्रोमाइज़ करण न ईंदंदो और ईगो हा ईगो एतरो हाई। थी वियो आहे माण्हुन जे अंदर हेतिरो हाइ थी वियो आहे की अगर कोई कछ चए बि रखे थो न उहो पंहिंजे हिसाब सां ॻाॾियूं खणी वरत आहे ह न हुनन खे हू इ न मां हर माण्हू खे लॻंदो आहे की हा असां ॾाढा सुठा आहियूं। असां बिलकुल परफेक्ट आयूं ॿिए माण्हू ख़राब आहिन।
हा सही सही चओ ता।
हा त सभिन खे लॻंदो आहे मां परफेक्ट आहियां। अब हे न सोचंदा आहिन की कोई बि माण्हू कोई बि माण्हू हुजे कोई बि परफेक्ट न हूंदो आ कोई बि हर माण्हू जे अंदर कुछ सुठी शइ त कुछ बुरी शइ बि चाहे न त हुन की माण्हू खे सवझणो हुजे न की हा हुनजे अंदर हे न सुठो आहे हे ग़लत आहे। उहो एक्सेप्टेंस आहे ई न अॼकल जे माण्हुन में
हा सही चओ था।
ह सभिन खे लॻंदो आहे हा असां सही आहियूं।
असां सही आहियूं हा न पर अॼकल न ॿार न पर इीअ पेरेंट्स बि ग़लत आ, हाणे तव्हां कॉल स्कू स्कूल में त हल कॉलेज में थोरी चवन त कोईड कॉलेज में की न मांजो ॿारु अलॻ थींदो। पढ़ाइणो ई पवंदो आ।
उो त सिस्टम ई न आहे अॼकल जो सिस्टम ई न आहे। मतलब असां इहे बि न चई सघंदा आहियूं की न छोकरियुन सां न ॻाल्हायो। अरे अॼकल जो ज़मानो ई आहे माण्हू ॻाल्हाईंदो ई। अ उो ज़मानो न रहिजी वयो की हा छोकरी छोकिरुन सां न रहाए छो छोक छोकिरा स ॻालाए आजकल पूरो फ्रेड ग्रुप हूंदो आहे।
हा न आऊं अ हा चओ चओ
हिन सभ चक्कर में न ॾाढा ग़लत कम बि थियन था जीअं थींदो छा आहे कोई शादी करे थो हान चवंदो आहे हे मुंजी बेस्ट फ्रेंड आ, या हो मुंजो बेस्ट फ्रेंड आ, ह त उ बेस्टफ्रेंंड जे नाले सां बि ॾाढी ग़लत सयोगीत हि थीे ह न की बेस्ट फ्रेंंड ॿुधाए करे हो कुछ ॿियो ई हले थो त अॼकल जा रिलेशन बि ॾाढा ख़राब थी वञन था।
हा न सही चओ था पो वरी बे कास्ट में ईअ शादी करे था वठूं। तन यो ग़लत आ न।
ह हे त ॾाढो थींदो आ हे त ॾाढो
हा अरे मा पी जो बि सोचण सी लेकिन छा आहे अॼकल जा ॿार न एडवांस थी विया आहिन। अउँ हिक त सभिन को शइ आहे गाॾी बस गाॾी हलाइण अ चयंती छहन काथे था पुजन काथे ता तव्हां चओ था मां कॉलेज थी वञा असांखे थोरी ख़बर आ, असांजा ॿार काॾे वञन।
हा हे त ॻाल सही चयो।
वेंदो तव्हां उनन जे ॾिसण।
उहो ई ॻाल्ह आहे न माण्हू केतरो ॾिसंदो केतिरो। पुर्ते पहनंदो उ ई त और अॼुकल्ह जा ॿार बि ॾाढा चालाक आहिन हुननि खे ख़बर आहे की हा वाट्सप में ॻाल्हाइणो आहे। और वॉट्सप में चैट्स अची वेंदी आहे त स्नैपचैट में ॻाल्हायो। स्नैप चैट में चैट न रहंदी आ हो डाइट डिलीट।
डिलीट थी वेंदी थव हा जी स में ॻाल्हाईंदव तरत डिलीट थी वेंदी थव।
हा इअं मुंहिंजी हिक साहेड़ी हुयो मूंखे मां जीमेल में ॻाल्हाईंदी आहियां जीमेल में केतिरो कीमेलेल कहिड़ो कंदो आहे। क हुन माण्हू वॉट्सएप ॾिसंदो इंस्टाग्राम ॾिसंदो। कोई मेल वणी करे थोरी न ॾिसदो।
हा स ई चव।
छा दिमाग़ आ बा छा दिमाग़ आहे।
ह न त वई आ न अॼकल्ह जा ॿार असाको कई ज्यादा होशियार आहिन। ऐं असांखे लॻंदो आहे न असांजे ॿारनि खेे त मोगाइनि कुझु थींदो ई कान्हे
हा हा
न केयर करण प्रोटेक्शन सुठी ॻाल्ह आ। आ कल जे माहौल खे डीसी डी करण पर हिकदम ओवर र पटेक्शन बि सुठो थोडी आ। ॿार खे फ्रीडम ई न मिलंदी त उहो त ग़लत कम कंरदा ईन।
हा जिन्हनि खे जे करिणो आ उह करदा आ असां कुछ न करे सघंदा आहियूं।
हा न पर ॿारनि खे अगर तव्हां ह चओ जो मालो कोई छोकिरो दोस्त आ उहो घर अचे थो सुठी ॻाल्ह आ तव्हां ॾादा आहियो। त हुननि खे लॻंदो हा महिंजी ममी त चवंदी।